कतब हँ पलल कहल
ठिक छिय
हँ अहाँ ठीक छी
ह हँ केेन फोन केलिये
कहलै अहाँसँ बात करयके इच्छा भेलै
बहुत दिन बाद फोन केलउ
ह अहाँ ठीक छी
हँ
खाना पीना भऽ गेलै
नहि नहि फ अखबोनबै केलिए
वाह बहुत लेट भऽ गेल क्य बजे सुट क उठ लय छै
सुीट क उठल आठ बजे
तहन तऽ जल्दिए उठलियै तऽ नहि भेलै
हँ नहि बनेलियै तऽ कमे खाना साग बनेलियै पालकवला आलू कुलहररी के सब्जी ओकर बाद भात ओ लेईन दुआर बसल आलू ओर तोड़ दैतियै ने सरसो बाबा कालीम कुमराावरी फिटक बनाबै ल त तऽ कहहि कि सबबजी
हू
बारे मे बेएसल रहलो बेएसललो ब
आ हम तऽ आइ पाँचे बजे उठलियै तऽ सारा काम भऽ गेलै फेर बौआके साढ़े नओ बजे ट्यूशन छोड़ कऽ एलियै शान क ल कनी कनि सबसँ बतिया लै छी
नहि हम लेटसँ उठै छियै हम ओहिठओ गेलहुँ ह तो औछानि पर रहलो उतरि कऽ एलहु ने दुयए आदमी के कमे खाने बनाबके रहै छै
छै ने जे पाँचे बजे नीद खुलि गेल एखन बड्ड गर्मी छै फेर चाय ताय बनेलू चाय ताय पी लू तऽ बस
दाय एखन गाउँऐ मे छै दाय उठा देलक भोरमे छ आर बजे
राति मे ई केलखिन हमरा मोबाइल परमे फोन ई मतलब की कहै छै हम दुनू आदमी कहलिये कनि बतिया लै छियै हुनको टास्क पूरा भऽ गेलै हमरो टास्क पूरा भऽ गेलै
कनि ई कहथिन शिवानी के लगबे छियै हम कहलिअन्हि पहिने मैसेज कऽ के देखियौ तऽ अहाँ सुतल रहियै हम कहलियै
हम कहलियै कि आब करबै फोन अहाँ आब करबै नहि केलियै तऽ हम अपन सुति रहलौं
रातिमे बड्ड राति भऽ गेलै हिनका फेर एगो लड़का फोन कऽ देलकै ओ बजा लेलकै फेर ई उम्हर चलि गेलथिन फेर उम्हर से एलथिन फेर खाना पीना ओते लेट के खाइ जाय गेलथिन फेर जाक एनाहिते मे लेट भऽ गेलै एगार बजे फुरसत मे बैसलियै तऽ अहाँके मैसेज केलहुँ तऽ अहाँ सुति रहल रहियै
एगारह गाउँ बुझै छियै एगारह गाउँ बहुत बड़का
हँ सैह भऽ जाइ छै गाउँमे बहुत लम्बा टाइम भऽ जाइ छै
आठ बजे तक मे साढ़े आठ बजे
आ एतऽ तऽ बुझियौ जे एगारह बजे तक हमर बौआ सब जागल रहै छै एगारह बजे तक ओहो सब नहि सुतय
बारह बजे तक साढ़े नौ दस हाइस्ट कहियो कोनो अथी छै तऽ एतय सबेरे सुति रहल
बौआ सभ लेटसँ सुतै छै दिनोमे सुतल न तै दुआरे बौआ सब लेट से सुत सुतल जे दिनोमे सुतल न एक बजे तक दिनमे सुतल तऽ चारि बजे उठल तऽ अपन रातिमे लेट ससुर
बुच्चियोके अहाँ स्कुल पकड़ा देलियै
केना पकड़ा देबै एखन तीनो सालके नहि भेलैए दू पुरि कऽ तेसर चलिए रहल छै ओकरा दिसम्बरमे तीन सालके भऽ जेतै न अगिला साल जून जून जुलाई मे लिखा देबैय
तीन पुरिके चारिम भऽ जेतै न एखन घरे पर कॉपी पेन लऽ कऽ पेंसिल लऽ कऽ चिड़चिड़ी पारैत रहय छै खाली भरि दिन ओकरा देखते कॉपी पेन्सिल तऽ इहो सिलेट पेंसिल नहि लेेतै ओहो कॉपीे पेंसिल लेतै आ बैस के भरि कॉपी बैस लेकिन छै कनि होई छै जे भरि दिन कॉपी लऽ कऽ बैसले रही भरि दिन चिड़चिड़ी पारि रहत घसिते रहत कॉपी के
बहरिया न
हँ बैसायब ओकरा पढ़य लेल जे बैस तू पढ़ ट्यूशन के होमवर्क कर तऽ ई कहत हँ हम मुझे भी पढ़ना है मुझे भी पढ़ना है कॉपी पेंसिल लऽ के भरि दिन बैसतै लिखै नई छैइ किछो चिड़चिड़ी पारलक लिखतै कथि एखन
देखियौ तऽ ई चटनी खराब भऽ गेल छै
चलू अहाँ सबके आमो कऽ चटनी मिलैयै नहि
बाबा एगो आम बिछ कऽ आनलथिन कच्चा रहय
ह ह
आओर चटनी बना लेलियै
हम तऽ कच्चा आम ओनाहि कते नमक संगहि खा लए छी हमरा बड नीक
दाँत कोथ भऽ जाय छै
हम तऽ केहनो खट्टा आम चीबा जाइ छियै बड़ नीक लगैए हमरा कहाँ लाबै छथिन कहियो कच्चा आम नहि लाबै छथिन किनकऽ एक दिन देने रहय एगो स्कूल वाली दोस्त से तऽ चटनी बनेने रहि हम
प्रोसेसिंगमे
एक सौ बीस रुपया
एक सौ बीस एक सौ बीस
बाबा कहलथिन्ह गोपाल से बेसी आयलै चाची बात करै छथिन फोन आबै है लड़की सब के नहि ये
हँ हमरा फोनो अबैत छलैए हमहूँ करै हम हम तऽ काल्हिसँ करय लगलियै हमहूँ करे छियै नहि तऽ पहिलहियो हमरा फोन आबै छलै सबके
ओ बात करै रहथिन कहलै जेना बात अहाँ करबै ने बाबा तभीयो पाई एत
हँ बादमे कहलकै एगो बेगुस सराय के छै कहलक जेना केयो फोन करत न तऽ फोन बातो करबै न तखनो पैसा आयत तऽ कहाँ काल्हि लेब दू रुपैआ एक सए बीस रुपआ अथी मे छै ओहो अभीभी
आइब जायत कल तक साझ तक
से हँ
एहिमे ईसँ बढ़िआँसँ जे बात कऽ लेल ओकरा बढ़िआँ पैसा कमा सकै
हँ हमरा तऽ ओतेक नहि टाइम रहत जखन बैसब ने तऽ एक लाइनसँ लगातार आधा घंटा तक सभके कऽ देब दस दस मिनट एक बेर बैसब तऽ देखब जे सब फोन उठबैए आँ
हो कम पूरा भऽ गेल
हँ कए गो भऽ गेल बारह गो कि तेरह गो भऽ गेल हमरा पूरा
हां बारह तेरह गो हो गेल पुरा
जेटाईमे जुड़लै बुझेय नइ अबै
हां एगो कहै छलै एखन बेगूस वाली ओ है आरती कुमारी दिये से की कहै छइ से शिवानी कुमारी के रातिमे मैसेज केलियै हम कहलियै जे ओ हमर अथी छथिन त मतलब ओ किछु जवाब नहि देला हम कहलिय ओ सुति रहल हे हां ओ सुती रहै छथीन दस बजे तक त कहलखिन जे की कहै छै केना ईटाक नहि ईटाक बड़ा हार्ड छै दोसर टाक से बड़ा मैथिलीमे लिख पड़ै छै दिक्कत भ जाइए
चालिसो गलती भ गेल पंन्द्रह सो रुपया डूबि गेल
हुं पन्द्रह सौ रुपया नै त अबितें
हू
देखियौ
ब डिब गेलला त च कहल कहाहल
हुं तऽ अहाँके तऽ मैथिली लिख कतेक सुन्दर अबै ये अहाँके तऽ बाजूहु बाजूहु तऽ कते निक अबैत अए
पता नइ तेना लिखके रहै से बुझलियै नै ह
अच्छा
चचा कहलखीन सबमे हां हां लिखिहि ए हमरा कहलखीन हा हा लिखइ ले त हा हा लिख दलिये
एह नहि कहलकई त एगो बेगूसराय वाली जेनाकि ओ रेकॉर्डिंग रहेया ने ओ बैगन वाला ओहि दिन ई सुनेने रहथिन हमरा त कहखीन जे जेना जेना ओ रेकॉर्डिंग जे भाग जे शब्द बजै छै ओ शब्द अहाँ मैथिलीमे लिख कऽ अथी करियौ
हमर चाचा कहलथिन कि हम सहम छी सहत छी लिखी हम कहलियै अहाँ कन्फ़र्म छियै हँ कन्फर्म छियै लिख देलियै
हँ
पढ़ै लेल जाय दियौ एगो लड़की कहलकै की तू टेन्शन मत इसमे काम आता रहेगा ओहिसे भी आप जिस सब को जोड़े होंगे न उनको बोलिये कॉल करने के लिये उनको आएगा एक सौ मने तऽ आपको पैंतीससोगो आयेगा आयेगा ही न
एगो लड़की कहे छलै जे चालीसगो मे हमरा बीस बीसगो सही भेल बीसगो गलती भऽ गेल बेगूसराय के छलैय से कहै छलैय नेटवर्कके तऽ हमेशा नेट बन्दे रहैत छनि हुनकर हुनकर नेट कखनो हँ तऽ हम तऽ कए बेर केलियैन हुनका हमेशा बन्दे बतबै
अच्छा हम व्हाट्सऐप कॉलिंग करै छी तऽ हमेशा बन्दे बतबै
ओ रिचार्ज खतम है
ककर
हमर नहि तऽ रिचार्ज छै रिचार्ज खतम रहतै तऽ केना बात हैत हमरा नेटके देतै
रिचार्ज छै
हमरा लागैय वाइफाइ आर लगेने छियै
नहि तऽ वाइ फाई कहाँ वाई फाई के पाँच सए सात सए महीना कहाँसँ देबै
हूँ
आब टी वी रीचार्ज नहि करै छियै खाली मोबाइलके सेटिंग कऽ देने छै मोबाइल से यूट्यूब चला दै छियै ह्म
हँ तऽ साढ़े तीन सएक रचार्ज करबै छियै
कथि मोबाइलके
ह्म
हँ तब आब शायद ओतबैके होइ छै नहि मालूम इएह कयने रहथिन इम्हरे खतम भऽ गेल रहै
हमर फाइव जी वला छै ने
हमरा सेहो नहि मालूम अइ हमरामे होइ छै स तीन सौके रिचार्ज तीन सौ नौ के शायद
अहाँ नहि खेलियै
भैयाक ताबत खियाबै छियौ रुकि जो बदमाशी करबाबै छियौ तोरा
कि करय यै
ओ खाली बिन्दी सब ओ दराजमे सँ लऽ लेत आ बिन्दी सब उठा उठा कऽ सभटा ओदारि ओदारि कऽ फेक देत भरि दिन एतबे आइ पाइमे एकरा ढु़रय के खाली रहय छै ओ छुअत ओ छुअत ओ छुअत लेकिन ई अकेले मे अहाँ जेना मगन रह हत एकरा मतलब से आदमी ब हेलो। एकरा अहि वला आदत छैक अकेला मे मगन रहत। ई ई अकेल अेल ई अकेले अकेले खेलत हँ हेलो हेलो
ह आ क छै